हैलो
हैलो
नमस्कार
नमस्कार
सब ठीक छैइ
सब ठीक मित्र
तऽ सुनाउ
आइ हम आइ हम तों तोहरा से एकटा महत्वपूर्ण विषय पर बात करत चाहैत छी कारण बहुत दिनक हमर मनमे ई प्रश्न चलि रहत अछि जे जीवन में सरकारी नौकरी करब बेसी नीक रहत कि अपन मेहनतसँ सोचय बिजनेस सुरू करब बेसी लाभदायक होयत
ई वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण विषय अछि कारण प्रत्येक युवक अपन भविष्य के सुरक्षा सफल आ सम्मानजनक बनाबय चाहैत अछि मुदा सरकारी नौकरी आ बिजनेस दूनू अपन अपन विशेषता चुनौती आ अवसर होइत अछि
कारी नौकरी मे नियमित वेचन सामाजिक सम्मान भविष्यक सुरक्षा आ स्थिर जीवन भेटत अछि जाहि कारण बहुत लोक एकरा अपन पहिल पसन्द मानत अछि
बिलकुल अहाँके बात बिलकुल सही अछि मुदा बिजनेस में अपन निर्णय स्वयं लेबाक स्वतंत्रता आय बढ़ेबाक सम्भावना आ बहुत लोकके रोजगार देबाक अवसर सेहो भेटैत अछि जाहि से समाजक विकास में योगदान लेल जा सकैत अछि
बिलकुल सरकारी नौकरी पायबाक लेल बहुत मेहनत धर्य अनुशासन आ लगातार पढ़ाईक अभ आवश्यकता होइत अछि कारण प्रत्योगिकी परीक्षा लाखो उ्मीदवार भाग लेत छथि
बिलकुल बिजनेस शुरू करबाक लेल सेहो केवल प्रयास पैसा प्रयास नहि होइत अछि बल्कि संयोजना धैर्य बाजारक जानकारी ग्राहक आवश्यकता बुझबाक क्षमता आ जोखिम उठाबे के साहस सेहो बहुत आवश्यक अछि
बिलकुल हमरा लागत अछि जे सरकारी नौकरी कहिनार व्यक्ति अपन परिवारक आर्थिक सुरक्षा देत सकैत अछि कारण हुनकर म मासिक आय सामान्यतः नियमित रहैत अछि
बिलकुल बिलकुल दोस्त दि सफल बिजनेस करनिहार व्यक्ति केवल अपन परिवार नहि बल्कि बहुत गोट के रोजगार दय कर समाजक आर्थिक विकास में सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत
बिलकुल सरकारी नौकरी छूट में छुट पेंशनक किछु व्यवस्था चिकित्सा सुविधा आ अनेक सरकारी लाभ सेहो कतक पद सबमें उप उलब्ध रहैत अछि जाहि से भविष्यक चिन्ता कम भ सक
बिलकुल बिलकुल बिजनेस में प्रारंभिक समय कठिनाई आ अनिश्चितता अवश्य रहैत अछि मुदा जे धैर्य की कहे सही दिशा मे काज कयल जाय त समयक संग सफलता आ आय दुनू बढ़ि सकैत अछि
बिल्कुल बहुत गोट केवल समाजक दबाव में सरकारी नौकरी तैयारी करैत अछि मुद्दा अपन रुचि क्षमता योग्यता पर्याप्त ध्यान नहि देैत अछि जे उचित बात नहि अछि
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक व्यक्ति के अपन रुचि कौशल अनुभव आ भविष्य्यक लक्ष्य में ध्यानमे रखी के निर्णय लेबाक चाही कारण सब व्यक्ति परिस्थिति सामान नहिह होइ त छै
बिलकुल सरकारी नौकररीे तैयारी करैत समय नियमित अध्ययन समयक सही उपयोग पुरानक परिशण अभ्यास आ आत्मविश्वास बना रखैत बहुत आवश्यक होइत अछि
बिलकुल बिलकुल बिजनेस मे सफल होय लेल ग्राहक सब नीक व्यवहार गुणवत्ता पूर्ण सेवा ईमानदारी धैर्य आ निरंतर सुधार करबाक आदत बहुत महत पूर्ण मानल जाइ अछि
बिल्कुल हमरा बुझाबैत अछि जे सरकारी नौकरी मे जिम्मेदारी सेहो बहुत पैघ होइत अछि कारण बहुत पद सभ पर समाज आ देशक सेवाक आभार भेटैत अछि
बिलकुल बिजनेस करनि आर व्यक्त सेहो समाजक सेवा करै छथि कारण ओ लोक सब आवश्यकता पूरा करै छथि आ रोजगारक अवसर उत्पन्न करै छथि
प्रयास करब रहत बहुत जरूरी अछि कारण सफलता बहुत बेर धैर्य बाद भेटैत अछि
बिलकुल बिलकुल बिजनेस मे सेहोव घाटा कठिन परिस्थिति आब प्रतिस्पर्धा अबैत रहत मुदा विद्यमानी मेहनत आशाी निर्णय से धीरे धीरे सफलता प्राप्त कयल जा सकै
बिल्कुल हमरा लागत अछि जे ककरो पढ़ाई रुचि अछि आ प्रतियोगिताक परीक्षा तैयारी करबाक धैर्य अछि तऽ सरकारी नौकरी एकटा नीक विकल्प भर सकैत अछि
आज ककरो नव सोच नेतृत्व क्षमता जोखिम उठावक साहस आथ नव क करबाक इच्छा अछि तऽ बिजनेस सेहो बहुत उत्तम विकल्प सााबित भए सक त अछि
बिल्कुल मित्र समाजमे एहन बहुत उदाहरण छथि जे कठिन मेहनतसँ सरकारी नौकरी प्राप्त कर अपन परिवारक सपना पूरा कहि नहि छति आ सम्मानपूर्ण जीवन जी रहलल छथित
तहिनी एहन बहुत उद्योमी सेहो छथि जे छोट स्तर बिजनेस शुरू क हजारो लोकके रोजगार दैत छथिन आ समाजमे प्रेरणा स्रोत बनि गेल छथि
बिल्कुल हमरा बुझाबैत अछि जे सफलता केवल स सरकारी नौकरी व बिजनेस पर निर्भर नहि करैत अछि बल के व्यक्तिक मेहनत ईमानदारी आ निरन्तर सिखबाक इच्छापर बेसी निर्भर करैत अछि
अहाँके ई बात हमरा बहुत नीक लागल कारण जे मेहनत आ सकारात्मकता सोच नहि रहत तऽ कोनो क्षेत्रमे दीर्घ कालीन सफलता प्राप्त करब कठिन भए जायत अछि
बिल्कुल मित्र हम सोचैत छी जे निर्णय लेबसँ पहिने अपन पारिवारिक आर्थिक स्थिति अपन अपन रुचि क्षमता भविष्य योजनाक बारेमे गम्भीरता सङ् विचार करबाक चाही
ई बात अ सही अछि कारण बिना सोचक समझल निर्णय लेलास से पछतावा भय सकैत अछि मुदा सही योजना बनो ला सफलता पाबैके सम्भावना बहुत बढ़ि जायत अछि
बिल्कुल मित्र सरकारी नौकरी तैयारी करत समय धैर्य रखब बहुत जरूरी अछि कारण कतको बार सफलता पहिल प्रयासमे नहि भटैत अछि
बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस मे सेहो प्रारंभिक कठिनाई से निराश नहि होबाक चाही कारण अधिकांश सफल व्यवसाय धैर्य अनुभव आ लगातार सुधारक माध्यम से पेक ब बनल अछि
बिल्कुल बिल्कुल हमरा विश्वास अछि जे जे व्यक्ति अपना लक्ष्य स्पर्श रखत आ नियमित मेहनत कर करैत रहत आओ अपन जीवनमे अवश्य सफलता प्राप्त करत
हमरो विश्वास अछि जे सफलता ओहि व्यक्तिके भेटैत अछि जे समयक सम्मान करैत छी मेहनत नहि घबराबैत अछि अ असफलता शिक्षा लैत छी
बिल्कुल हमरा लागत अछि जे सरकारी नौकरी आओर बिजनेस दुनूमे ईमानदारी अनुशासन परिसरम अध्यन सफलता लेल समान्य रूपक आवश्यक अछि
बिल्कुल बिल्कुल सी क लियौ कारण बिना ईमानदारी आ मेहनतक कोनो सफलता स्थायी नहि होय अछि आ समाजमे सम्मान सेहो कठिनाइ भेटैत अछि
सोचबाक अवसर भेटल कारण अब हम केवल नौकरी नहि बल्कि बिजनेसक सकारात्मक पक्षक सेहो समझक लगत अछि
हमरा सेहो खुशी भेल जे हम दुनू बिना विवादक अपन अपन विचार साझा कयली आर एहि विषय के समझाब प्रयास कलियौ
बिल्कुल हमरा विश्वास अछि जे सही समय पर सही निर्णय निरन्तर मेहनत आ आत्मविश्वास बल पर व्यक्ति सरकारी नौकरी आओर बिजनेस दुनूमे अपन जीवन सफल बना सकैत अछि
हमरा विचार मे सरकारी नौकरी आ बिजनेस दुनू मे सफलता प्राप्त करबाक सम्भावना अछि मुदा व्यक्ति के अपन रुचि क्षमता अनुभव धैर्य आ भविष्यक लए के ध्यान मे रख क निर्णय लेबाक चाही कर्म बिना सोच समझल निर्णय बहुत बेर कठिनाइ उत्पन्न कर सकैत अछि
नौकरी तैयारी शुरू कर दैत छथि मुद्दा अपन वास्तविक रुचि या योग्यता पर गंभीरतासँ विचार नहि करैत छथि जाहिसँ बादमे निराशा बढ़ सकैत अछि
बिल्कुल सही बात क हलियै कारण जीवन सबस महत्वपूर्ण निर्णय अपन सोच क्षमता आ परिस्थिति अनुसार हो होबाक चाही नहि त मेहनत करलााक बादो अपेक्षित सफलता भेटत कठिन भहि सकैत अछि
बिल्कुल सरकारी नौकरी मे नियमित वेतन बढ़ैत अछि जहिसँ मासासिक खर्च परिवारक आवश्यकता आ भविष्य लेल बच बचत करब अपेक्षा करैत आसान भर जाइत अछि
बिल्कुल बिजनेस में प्रारम्भिक समय आइ निश्चित नहि रहैत अछि मुदा जे व्यवसाय सफल भए जाय तऽ आय बढ़बाक सम्भावना बहुत अधिक रहत आ समयक संग व्यवसायक विस्तार सेहो कएल जा सकैत अछि
बिल्कुल बहुत लोक सरकारी नौकरी एहि लेल पसन्द करैत छथि कारण हुनका स्थिरता सामाजिक सम्मान आओर भविष्य्यक आर्थिक सुरक्षा बेसी महतपूर्ण लागैत अछि
दोसर दिस कतेको लोको बिजनेस एहि लेल चुनैत छथिन कारण ओ अपन निर्णय स्वयं लेबे चाहै छथि नव प्रयोग करय चाहैत छथि आ स्वतंत्र रूपसँ काज करबाक इच्छा रखैत छथिन
बिलकुल हमरा लागत अछि जे सरकारी नौकरीमे समयक अनुशासन नियमित पालन आ जिम्मेदार बहुत महत्वपूर्ण छथि जहाँस कार्य व्यवस्थित रूपसँ सम्पन्न होइत अछि
बिलकुल बिजनेस मे सेहो समयक महत्व बहुत बेसी होइते छै कारण ग्राहक विश्वास बनौने रखबाक लेल समय पर सेवा देब आ वचन निभे अत्यन्त आवश्यक होइत छी
बिल्कुल प्रतियोगिकी परीक्षा तैयार करैत समय नियमित अभ्यास आत्मवश्वास धैर्य आ सकारात्मक सोच बनाबैत राखब बहुत जरूरी अछि कारण सफलता प्राप्त करय लेल निरंतर प्रयास करत पड़त
बिलकुल व्यवसाय शुरू करैत समय बाजारक स्थिति ग्राहक आवश्यकता प्रतिस्पर्धा आ पूँजीके सही उपयोग बुझब बहुत आवश्यक अछि कारण सी योजना सफलता प्राप्त करबामे सहायता करैत अछि
बिलकुल मित्र सरकारी नौकरी पायब लेल कतो बार धरि लगातार पढ़ाई कर पड़ैत अछि मुद्दा सफल भेलाक बाद मेहनतक फल भेटाक खुशी अलग प्रकार होइत अछि
बिल्कुल बिजनेस मे सेहो प्रारम्भिक संघर्ष रहैत अछि उदा धैर्य रखी कई गुणवत्तापूर्ण काज करला से ग्राहकक विश्वास बढ़ेत अछि आब धीरे धीरे व्यवसाय सफल भए सकत
बिल्कुल हमरा लागत अछि जे सरकारी नौकरी करनिहार व्यक्ति समाजमे बहुत जिम्मेदारीसे काज करबाक अवसर भेटत अछ जहि से लोक कल्याणमे योगदान देल जा सकथ अछि
बिल्कुल सफल व्यवसाय सेहो समाजमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छथि कारण ओ उद्योग स्थापित करैत छथि रोजगार दैत छथिन आ आर्थिक विकास मे योगदान करै छथि
बिल्कुल मित्र जब व्यक्ति केवल पैसा देखी क निर्णय लेत तऽ बादमे संन्तुष्ट नहि भे सकैत अछि त अपन रुचि आर योग्यता अनुसार मार्ग चुनब बेसी उचत होइत अछि
हमरा ई मानव अछि जे जखन व्यक्ति अपन मनपसन्द क्षेत्रमे मेहनत करैत अछि तऽ ओ बेसी उत्साह काज करैत अछि आ सफलता पाबै संभावना सेहो बढ़ि जाइत अछि
बिल्कुल मित्र परिवारक सहयोग सरकारी नौकरी तैयारी करैत समय बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि कारण कट कठिन समयमे प्रेरणा आ धैर्यक आवश्यकता पड़ैत अछि
बिजनेस शुरू करे समय सेहो परिवारक विश्वास आ सहयोग बहुत उपयोगी सिद्ध होइत अछि कारण प्रारम्भिक समय मे अनेक चुनौतीक सामना करय पड़ैत अछि
बिल्कुल हमरा लागत अछि जे सरकारी नौकरीमे ईमानदारी पारदर्शिता आ जन सेेवाक भावना रहबाक चाही कारण समाजक विश्वास ओह ओहिपर निर्भर करैत छी
व्यवसा मे सेहो ईमानदारी आ गुणवत्ताक के बहुत महत्व अछि कारण ग्राहक एक बेर विश्वास क लेबे दीर्घ काल सम्बंध बनल रहेत
बिल्कुल समयक समय उपयोग करब निरन्तर सिखैत रहब आ अपन कमजोरी सुधारत रहब सरकारी नौकरी लेल बहुत उपयोगी आदत
तहिनी बिजनेस मे सेहो बदलैत समयक संग नव तकनीक नव सोच आ ग्राहक बदल बदलैत आवश्यकता अनुसार स्वयं के बदलैत रहब बहुत आवश्यक अछि
बिल्कुल हमरा बुझाबैत अछि जे सफल व्यक्ति पहचान केवल ओहि पद वा आयस नहि बल्कि ओ समाज लेल योगदान दैत अछि एहि बात होइत
हाँ बिल्कुल सही कहल अछी अ कारक सम्मान ओहि व्यक्ति के भेटैत अछि जे मेहनत ईमानदारी आ जिम्मेदी से अपन कर्तव्य पूरा करै छथि
बिल्कुल मित्र आब हमरा बुझा गेल जे सरकारी नौकरी आ बिजनेस तुलना करबाक बदलाव प्रत व्यक्तिक अपन क्षमता अनुसार सही विकल्प चुनबाक प्रयास करबाक चाही
नहि जल्दीबाजी मे नहि बल्कि सोची बिचारी जानकारी जुटा के आ अपन दीर्घकालीन लक्ष्य मे ध्यान मे राखी के लेबाक चाही
हम जतेक लोकसब अनुभव सुनैत छी ओतय ई बुझाबैत अछि जे सफलता पाइ लेल धैर्य अनुशासन आ निरन्तर मेहनत दोनू क्षेत्र मे समान रूपसे आवश्यक अछि
बिल्कुल कारण कोनो क्षेत्र एहन नहि अछि जते बिना संघर्ष बिना शिखल आ बिना मेहनतक स्थायी सफलता प्राप्त कैल जा सकत हो
बिल्कुल आजुक ई चर्चा हम सोच बहुत स्पष्ट भेल अछि आ आब हम अपन भविष्यक निर्णय जल्दबाजी मे नहि बल्कि समझदारी संघ लेबर प्रयास